हेलो हेलो
हेलो
की हाल छै बौआ हेलो
हेलो
हेलो हेलो
नेटवर्क इशू है हेलो हेलो
नेटवर्क ठीकसँ छै
हेलो
हेलो हेलो
नेटवर्क नहि अबैया नेटवर्क वाला एरिया मे जइयो
हम फुल नेटवर्क एरिया मे छियै हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो
आवाज जाइयाए
हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो हलो
हलो अरे नेटवर्क वाला एरियामे जइयो नेटवर्क नहि अबैया
आवाज बिल्कुल क्लियर आबि रहल छै हलो
हू हू
आ की हाल छै ब‌उआ
हलो
हलो
हलो
हलो हलो
हलो
आवाज अबैय की
हलो
हलो
आवाज नहि अबैय हलो
हलो
हलो
हलो
हेलो
छी